नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै न
हँ सब ठीक छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे डिजिटल दुनिया आइ हम सभक जीवनक लगभग हर हिस्सा बनि गेल अछि हेलो
बिल्कुल बिल्कुल
हेलो
हेलो सच कहू तो काल्हि हम देखलहु जे लोक सब उठीके पहिल काम मोबाइल देखनाइ करैत अछि
अच्छा
हेलो
जे कल्हे हम एक प्रेरणादायक युवक कहानी पढ़लहु जे गरीब सब्जी बेचन हारक बेटा छल मुद्दा अपन थकन अथक मेहनत आऽ वैज्ञानक प्रत गहन रुचिक बल पर सफल वैज्ञानिक बनि गेल
ई सुन के बहुत प्रेरणादायक भेटैत अछि कृपया विस्तार सँ बताउ जे ओकरा संघर्ष यात्रा कोना शुरू भेल
ओ बालक घर मे अपन माताक के संग बाजर जाइत छल आ सब्जी बेचबामे सहायता करैत छल तर बाद विद्यालय जाकर मन लगा पढ़ाइ करैत छल
पारिवारिक जिम्मेदारी नियबैत शिक्षाक प्रति सम्प्तति रहनाइ वास्तमे प्रसनाताखकबात
आर्थिक अभावक कारण ओकरा महगा पुस्तक किनबाक सुविधा नहिी छल ते ओ पुस्तकालय आ किताब राति भरि अध्ययन करैत छल
ज्ञान प्राप्त करबाक सच्ची इच्छा रहै तऽ सीमित संसाधन सेहो प्राप्त साबित होइत अछि
विज्ञान विषय ओकर सबस प्रिय विषय छल ओ
ह
सदिखन नव नव प्रयोग करबाक प्रयास करैत रहैत छल
हँ जिज्ञासा आ प्रयोगशालाक विज्ञानक सोचक मूल आधार मानल जाइतअछि
विद्यालय शिक्षक सब ओकर प्रतिभा देखि के अतिरिक्त समय मार्ग दर्शन करैत छले
बिलकुल गुरुजनक प्रेरणा विद्यार्थी केओ सं्भव लगनहरी लक्ष्य प्राप्त करबामे सहायता करैत अछि
ओ ओ कबाड़ सामग्री के छोट छोट विज्ञान मॉडल बनबे तऽ छल
हँ रचनात्मक सोच भविष्यक अ नवचार पहिले सीरीी होइ त छै
जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी मे ओकर परियोजना प्रथम स्थान चुनल गेल
अ मेहनतक फल सामय भितरक अवश्य भेटत अछि
छात्रवृतति सहायतासँ उच्च उच्च शिक्षा लेल प्रतिष्ठित स्थानमे प्रवेश करैक लेल
हँ ई ओकर जीवनक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि रहल होय
शहरमे रहत समय सेहो सदगिरी पूर्ण जीवन वितबैत रहत आ समयक पूरा उपयोग करैत छैय
हँ अनुशासन सफलताक के मजबूत आधारशिला होइत अछि
प्रयोगशालामे घंटो मेहनतके उपयोगी शोध परियोजना पर काज करे लागल
हँ निरन्तर प्रयासे वैज्ञानिक खोजक जन्म दैत अछि
किछु वर्षक कठिन परिश्रमक बाद ओकर सोधक राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भेल
ई उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहि बल्कि समाजक लेल सेहो गौरव भविष्य विवष्य अ छी
सफलता प्राप्त करला बादो ओ अपन माता पिताक सङ्घर्ष देखय याद रखैत छै
कृतिज्ञा मनुष्य्यक चरित्र केओ महान बनबैत अछि
ओना अपना गामक विद्यालयमे आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला बनबाक लेलऽ आर्थिक सहयोग देलक
ह ग्रामीण विद्यार्थीसभ लेलऽ ई अत्यंत लाभदायक पहल केयल जायत
प्रतेक वर्ष ओ गरीबी छात्रा सभ लेलऽ विज्ञान छात्रवृत्ति सेहो प्रदान करैत छेल
एहन सयोगसँ अनेक नव प्रतिभा आगा बड़ी आ सकते अछि
ओ बच्चा सभके कहैत छल जे प्रश्न पूछो प्रयोग करो असफलता ढेराउ नहि।
वैज्ञानिक सोच कऽ विकास लेलऽ ई संन्देश बहुत महत्वपूर्ण अछि
पर्यावरण संरक्षण लेलऽ सेहो ओ कम लागत वाला नै तकनी विकसित करबा कऽ प्रयास करैत रहल
वैज्ञानिक जखन समाज कऽ हितमे प्रयोग होइत छी तखन ओकर वास्तविकऽ महत्व बढ़ैत अछि
देश विदेशक सम्मेलन मे हुनका अपन शोध प्रस्तुत करबाकऽ अवसर भेटल।
ह प्रतिभा सीमा के बन्धन नहि होय ओ सम्पूर्ण विश्वमे सम्मान पबैत अछि। हेलो।
मुदा ओ कहैत छल जे ओकर सभसँ पैघ सम्मान अपन गाम कऽ बच्चा सभ कऽ नुकसान अछि
ह समाजक प्रति एहन प्रेम वास्तवमे प्रसन्न प्रशनया अछि
ओर नियमित रूप से विद्यालय जाइत आ विद्यार्थी सभके सग देखलो के संवाद करैत छल
अनुभवी व्यक्तिकऽ प्रेरणा नव पीढ़ी लेल मन अनमोलऽ सम्पत्ति होइत अछि
अहाँ अपन पहिल पुरस्कारक राशि से पुस्तकालय मे सैकड़ो नौ पुस्तक दान करे करेल कऽ
ज्ञान बँटवालसँ समाजक भविष्य उज्ज्वल बनबैत छै
समय बितला पर बहुत रास बितार्थे हनका प्रेरणा। मानिक विज्ञान क्षेत्र सुनलुकऽ
एक व्यक्त व्यक्तिक सफलता हजारो नव सपना किओ जन्म दैत छै
ओ सदी खन कहैत छल जे परिश्रम धैर्य आ सिखबा कऽ इच्छा शक्ति जनबक सभसँ पैघ पूँजी अछि
बिल्कूल गरीब सँ सब्जी बेचना हर भेठकऽ ई प्रश्नदायक यात्रा सेविक अछि जे सीमित साधन सफलता रोकि नहि सकैत। जे मनुष्यक लग पेघ सपना सच्ची मेहनत अनुशासन जिज्ञासा आ समामाजिक हितमे काज करबाकऽ ओ सम्पन्न मौजूद रहलइ
हँ आज हम ओर एक विषय मे बात करबाक जे हे कि गरीब सब्जी बेचनारक बेटा जे सपल वैज्ञानिक
वैज्ञानिक के बनला बादो ओ युवक अपन गाम के माटी अपन परिवार बचपनक संघर्ष के कखनो नहि भुलब
बिल्कुल जे व्यक्ति अपन मूलसँ जुड़ल रहैत अछि ओ समाजक लेल सच्चा प्रेरणास्रोत बनै अछि
आ प्रत्येक वर्ष अपन गाम अबैत छल आ विद्यालय बच्चा सभक संग पूरा दिन बितबैत छल
बच्चा सभ निश्चित रूप सँ हुनका सँ भेट क बहुत उत्साहित होइत
हँ ओ सभके विज्ञान सरल परिवार को देखब देखबेत छल आ कहैत छल जे सिखनाइ केवल किताब धरि सीमित नहि अछि
व्यावहारिक शिक्षा बच्चा सभक जिज्ञासा आ आत्मविश्वास दुनू बढ़बैत अछि
ओ गरीब विद्यार्थी भल लेल एकटा निःशुल्क विज्ञान क्लब सेहो शुरू एक एक केलक
एहन पहलसँ ग्रामीण क्षेत्रक बच्चा सब केओ नव अवसर भेटत अछि
बल्ब में दूरबीन सूक्ष्मदर्शी आ अन्य शैक्षणिक सामग्रीक के आब व्यवस्था एकल गेल
ओ कहेत जे प्रत्येक बच्चाकेँ भीतर एक वैज्ञानिक सोच छिपल रहैत अछि
ओ कहेत छल जे प्रत्येक बच्चाकेँ भीतर एक वैज्ञानिक छिपल रहैत छी आवश्यकता केवल ओकरा सही दिशा आ प्रोत्साहन देबाक होयत अछि
ओ अपन शोधक माध्यम स किसान सभ लेल कम खर्च से उपज बढ़बाक तकनीक विकास करैत लागल
विज्ञान जखन आम लोकल जीवन सरल बनबैत अछि तखन ओकर वास्तविक महत्व स्पष्ट होइत अछि
हँ बिलकुल अहि तकनीक से ओ बहुत स रास किसानक उत्पादन बढ़ेला आदमी सेहो आदमी मे सुधार भेल
एहि समाज समाज सेवाक उत्कृष्ट उदाहरण कहल जायत
राष्ट्रहित स्तर पर हुनका नवाचार पुरस्कार सेहो सम्मानित कय गेल
इ सम्मान हुनकर अथक परिश्रम आ समाज समाजक प्रति समर्पक परिणाम छल
कृतिज्ञा महान व्यक्तित्व सभसँ सुन्दर विशेष विशेषता होइत अछि
जो अपन पुरान विद्यालय मे आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करबाक लेल आथि निक सहायत देलक
ह तकनिकी शिक्षाक विस्तार भविष्य पीढ़ी लेल अत्यन्त लाभदायक अछि।
ह ओ नियमित रूपसँ ऑनलाइन आ व्यख्यान के विद्यार्थी सभके सभके प्रेरित करैत छल
हँ अनुभवी लोक मार्गदर्शक सेहो नव पीढ़ी सहि दिशा पड़ै पड़ैत अछि।
ओ बच्चा सभके कहत छेल जे असफल प्रयोग से निराश नहि होइ कियाकि प्रत्येक गलती किछु नै सखियत छी
ई सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करबाक लेलऽ बहुत आवश्यक अछि
विदेश यात्रा पर लोग बादो। ओ अपन देशकऽ युवकऽ वैज्ञानिक सभकऽ सहयोग करबाकऽ योजना बनबैत रहल
सच्चा विद्वान। सदिखन अपन ज्ञान दोसरकऽ संग साझा करय चाहैत छीय
ओ एक संस्थानकऽ स्थापनामे सेहो सहयोग देलक जाय त जतय ग्रामीण समस्या के समाधान पर शोध होइत छेल
ह विद्यालय बच्चा सभ हुनका देखिक के विज्ञान विषय मे बहुत विशेष रुचि लेबयके लागल
प्रेरनादायक व्यक्तित्व अनेक नव सप जगबै तऽ छीय
समय भेटबाक बादो ओ अपन